हैलो
हँ-हँ हेलो
की हाल समाचार छै?
बढ़िआँ छै, अहाँ कहू
हँ हमहूँ ठीक छी, बिजी छलहुँं की फ्री छलहुँं।
नहि-नहि फ्री छि हम।
हँ-हँ-हँ अच्छा-अच्छा वैह कहलो जे बहुत दिन भऽ गेल छ छलै बात विचार केला, त कनि बातचीत क लैय छी अहाँसँ।
हँ-हँ आओर बताबु हँ सब बढ़ियां, अहाँ कहू अहाँ ठीक छी।
हँ-हँ हमहुँसब ठीक छी, हमरो घरमे सब आदमी बढ़ियां छैथ।
हम्म हम
वैह कहलियै जे ई देख कहलियै जे देखै छियै, की सब भऽ रहल छै। बिहार मे दरभंगा सबमे की सब देखे रहल छियै, आय दिन कि किछ न किछ तऽ भहिये रहल छै कहलिए जे हँ किछ डेवलपमेंटो भ रहल छै, बढ़िया-बढ़िया देख रहल छी हर जगह रोड डे बनि रहल अय, बड़ा दिक्कत होइ या स्कूल लऽ जाय में बच्चा सब के।
ह अखन तऽ बहुते भए रहल य, खासकर बरसा के जे टाइम भय गेल य जैं वजह से रोड बनय मे और दिक्कत भए रहल छै, हर जगह कीचड़ कीचड़ पूरा रहै छैय, लेकिन ई छै कि दरभंगामे वि कास बहुत भऽ रहल यैंऽ
हँ से त छै मने बिकास तऽ भए रहल अय जेनाकि हँ हर गली मोहल्ला के रोड बनि रहल अय, तऽ ई एगो बढ़ियां बढ़ियाँ बात छ जे कमसँ कम जे छै से चलू किछ तऽ भऽ रहल छै आ ऊपर स जे छै से देखलियै ई, दू चारि साल मे जे छै कते सारा चीज सब भेल हमघएयरपोर्ट बनलै हूँ हूँ‌मयं हँ
हँ इ सब इ सब शुरुआत तऽ भए गेल ये ओर खास कर इ जे दरभंगा प्लानेटेरिम ये तारामंडल एकर सबके शुरू भ भए गेल जाहिमे कि विद्यार्थी भेल या आम नागरिक भेल से ब्रह्माण्ड ग्रह नक्षत्र के बारेमे तऽ सभ देखल जाइ छै। सब ओतऽ बहुत इन्जॉय करैया सब मजा करया।
हँ।
इहो हमरासभके एन्जॉयमें एन्जॉयमेंटमे बहुत ज्यादा इम आ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहल छथिन।
हँ जतय किछु नहि छलैया दरभंगा मे ओतय जे छै अहाँके ईसभ जे चीज भऽ गेलै तऽ बहुत बढ़ियाँ। अहाँ गेल छी की? तारामंडल।
हँं गेल रहौं अपन दोस्त साथे गेल रहौं बहुत नीक लागल रहे।
हँ तारामण्डल तऽ खैर बहुत बढ़ियाँ अइ लगभग हमरा तऽ लागैय कि ओकर ऊपर में जे पार्क बनल अइ सेहो बड़ा
हूं हूं हूं खासकर छोट छोट बच्चा लए या फेर ई जे विद्यार्थीसभ भेल यंगस्टरसभ जे भेल हुनका सब ला ओ ओर बढ़ि बढ़िया या।
हँ जतय किछो नहि छलैया घूमै फिरैके लेल एकान्त मे किछु बात करय के लेल बैसयके लेल ओतय ई सब चीज छै तऽ बहुत बढ़ियाँ बात छै, हँ।
दरभंगा मे बहुत जादा विकास भए रहल या ई पहिले लइ रै कि गाँव देहात जेना। लेकिन आब कहि सकै छीयै कि हमर सभके दर दरभंगा बहुत विकास कए रहल ये। पटना सब सन के जेना या।
देखै छियै रंग बिरंग के मॉल खुलि रहल अइ हर जगह जे छै से बड़का बड़का ब्रांड जे छै से एतय अपन ब्रांडिंग कऽ रहल अइ। पहिले दरभंगोमे छला तनिष्क आब एतऽ लहेरियोसरायमे कऽ देलक आ।
हँ हँ से छै।
हँ शोरूम सब बढ़ियाँ बढियाँ फेर ट्रेंड सब अय। ट्रेंड्स खुइल गेल आ।
संग्रहालय जे या दरभंगाके इतिहास मिथिलाक और कला संस्कृति सभके लोक जीव सबके धरोहर छै ने जेकि अपन सबके धरोहर के सुरक्षित राखेय छै।
हँ बिल्कुल ओ तऽ कामेश्वरे सिंह जी के मने राजा कामेश्वरे सिंह जी के छैन लेकिन ओहि आब किछु खास नहि रहि गेलैया मने हम गेल रहियनि तऽ ओहिमे हुनकर हुनकर जे तलवार या फेर हुनकर जे छै से सैनिक सबस ओ जे लड़ेय छलखिन हहै हुनकर हथियार सब जे जे छलै है तलवार होइ जे सब होइ सब छलैया लेकिन बहुत आब कम भऽ गेलया एतौ हुनकर कपड़ा ओ सब की पहिरे छलखि खीन हैं। केना कोन शयन कक्ष केहन छलनि। हाथी घोड़ा सब छैन मने ओहिमे सब देखे के लेल बढ़िया चीज
ओना तऽ हम हम तऽ बहुत बच्चा में गेल रहौ अखन हाल फिलहाल मे गेल नै ते हमरा ओते पता न या। लेकिन जेहु गेल रहौ बच्चा में तऽ बड नीक लागल रहे हमरा।
हँ एइ मे संस्कृति सँ रिलेटेड सब चीज अइ कि मिथिलामे केना चूल्हा पर खाना बनैये केना की होइये से सब छै मनोरम दृश्य सब छै ओइ मे बहुत बढ़ियां -बढ़ियां छै से सब देख सक कै छी और पाछू मे जे छै से बोटिंगो के सुविधा अइ ने। ओ जे पोखरि छै पाछू मे हँ ओइमे बोटिंगो के सुविधा छै। तऽ गेल रही तऽ केने छलहुँ हे हम।
अच्छा से तऽ बोटिं बोटिंग के श्यामा माय मन्दिर यऽ श्यामा माइ मंदिरो में यऽ। ओहो मे देखै छियै ओना बहुत महंगा रहैये। हँ महंगा तऽ बहुत रहैये लेकिन नीक लागै छै।
हँ नै श्यामा माइ मन्दिर परिसरो में बढ़ियां छै। लेकिन इहो बढ़िया छलैये अहूमे जे छै से अहाँके सेफ्टी सेफ्टी बला पहिरा देने रहै जैकेट लाइभ जैकेट आ सब आदमी बैस क घुमल छै। हेलो हँ।
अच्छा।
तऽ ठीक छलै एहिमे जे छै राजा कामेश्वर सिंह जी के बारे मे पूरा इतिहास छै ओइमे मने अहाँ संग एक संग्रहालय घुमबै ने तऽ हुनकर इतिहास के बारे मे जानि सकै छी बहुत आसानी हेतै हुनका बारे मे जाननाइ। आ ओ बड़ा प्रतापी राजा छल खिन हें तऽ भाय संग्रहालय तऽ हेबाको चाही धरोहर सब छै। मिथिला के धरोहर तऽ इहेए सब ने छै।
आब अहीं कहि रहल छियै कि बहुत चीज क के कमी भेए गेल यऽ। आब तऽ हमरा मोन भेए रहल ए कि फेरो जाके देखी कि, की छै कि नै छै।
हँ सेहो छै जा कऽ देख सकै छी बढ़ियां छै मने सबकिछ के बारे मे ओइमे छै केना जे छै मिट्टी के बर्तन पर केना खाना बनै छलै। या फेर महिला सब एक- स-ए केना काज करै छलैये घरेलू काज या सब किछ के बारेमे ओइमे छै सबके इतिहासो के बारे मे कनी बहुत छै गाँंधी जी से के बारे मे छै बहुत सारा चीज अहाँ देख सकै छी जे अहाँके जे स्वतंत्रता सेनानी सब छलथि तिनको बारे मे सबकिछ छै जहन अगर अहाँ जानै के इच्छु छी इतिहास में रुचि राखै छी तहन जा सकै छी बढ़ियां छै। अगर जे विद्यार्थी साइंस मे बहुत विज्ञान- विज्ञान मे बड़ा इन्टरेस्टेड छथि तऽ ओहो जा सकै छथि बड़ा- बड़ा जे छै इमहर विज्ञानो स अथी मतलब तारामण्डल के बारेमे कहै छी जे ओतऽ जे छै से विज्ञान के विद्यार्थी बहुत बढ़ियां से बुझ सकै छथिन तारामण्डल के बारे में किया तऽ हमरा खगोल विज्ञा हँ।
लोक पढ़ाइ- लिखाइ तऽ जेबे करै छै करै ले देखै ले। लेकिन और जे लोकसब रहै छै देखै छियै कि कियो वीडियो बनाबैत रहैये तऽ कियो फोटोसब खिचबाबैत रहैये।
हँ ओ अपन - अपन स अपन -अपन सख छै। लेकिन जे खगोल विज्ञान मे रुचि राखैये ओ जा सकैये बहुत बढ़ियां ई बुझियौ कि बिहार के ई दोसर दोसर नम्बर पर अइ पहिल नम्बर पर तऽ पटना अइ। आ दोसर नम्बर पर ई तारामण्डल अइ आ। हमरा लागैया कि लगभग लगभग तीन सौ आदमी के बैसे के जगह छै ओहिमे पूरा पाँच एकड़ जमीन में छै। मने हँ ओकर बारेमे ह जान मने जानने रहियै हम तऽ। पता केने रहियै। आ नेटो सब पर छै कि पाँंच एकड़ जमीन में छै तें ने एते बड़का एरिया में छै।
ह्म ह ह आओर ई छै कि मतल आओर दरभंगा जे छै। अपन धार्मिक आ पर्यटन स्थल बहुत प्रसिद्ध छै। अहाँके ई श्यामा मा मंन्दिर भइए गेल। दरभंगा राज। लहराइ पोखर ई सब जगह जे कि बहुत आकर्ष। निश करै छै लोक सबके।
हँ अगर अहाँ राज्य दरभ्ंगा राज्य चलि जइयौ एँय। ओतय जे छै ई हु ओतय जे छै ने से राजा के मने जेना अहाँ दिल्लीके जेना देखने हेबै ई लाल लाल किलासभ। दिल्ली नहि नहि ई की कहल जाइ छै ओकरा? ओनाहिते जे छै हँ ओनाहिते जे छै से लाल किलाके पटन परर दरभंगा राज मैदान मे ओ जे खूब ऊँचा स्तम्भ वला लाल किला अय
हँ ओ बनलऐ।
हँ एकदम। बुझो की कहल जाइ छै कि ओ बहुत मजबूत रहे ओ तऽ शायद भूकम्प के वजह से कनि अथि भऽ गेल छै। लेकिन हँ बहुत बढ़िआ छलैया आओर पूरा जे छे से आ ह पूरा राज परिसर सेहो मे। घूमे लायक तऽ बहुत चीज छै ओत सुने।
हू
देख छियै जे बगीचा सेहो छै गार्डेन छै। सेहो सब छै तऽ ओहो बहुत चूँकि बड़ा लम्बा चौड़ा छै ने तऽ एक बेर घुसू तऽ निकल घुमय के बड़ा जगह छै बुझियौ कि कामेश्वर सिंह जी के मने ओतय जे छै अहाँके श्यामा माई मंदिरो हय ओतय जे छै मनोकामना मंदिर हय आओ कहल जाइ छै जे श्यामा माइ मंन्दिर जे छै से हुनकर चिता परर बनल छनि।
हँ ग चित्र ग छै आओर शायद दोस सब तरफ जे मंन्दिर छै ओ सब हुनकर रानी के चितित पर छै कि
हँ एनाहिते किछु छै हँ आ राजा बुझियौ जे कते अथी छलखिन हे जे कते लोक सबके कते दान देने छथिन। मने बनारस ह हिन्दी यूनिवर्सिटी के दान देने छथिन ओहिके बाद एते दयालु छलखिन हे तैं ओतय जे छै एगो दरभंगा घाट छै बनारस मे एगो दरभंगा घाट छै एहि दुआरे कि हँ मने कहल जाइ छै। दरभंगा महाराज जतय भी जा जाइ छलखिन ने ओतय कहै छलखिन कि हमर पर्सनल सब किछु होयके चाही। निजी होगै कारण हो ज छै अपन घाट छै दरभंगा घाट छै जेना ई घाट ओ घाट ग्ंगा घाट ई घाट। तनैहिते एगो दरभंगा घाट छै, तऽ ओ चूँकि ओहि वक्त। सोचियौ ओहि वक्त पाँच लाख रुपआ देने छलखिन हे अहाँके। बनारस से हिन्दी यूनिवर्सिटी बनाबै के लैल सोचियो ओहि जमाना मे। आ तते प्रतापी छलखिन हेँ, जे अपन ट्रेन छलइन हे हुनकर अपन पटरी छलइन हे। पहिल एन राजा छलखिन ह जिनकर अपन ट्रेन अपन निजी ट्रेन और निजी। से जे छय पटिड़ी पूरा बिछल रहेन हुनकर पूरा परिसरमे आबो ओ नै खेल ल भेटे छै लेकिन पूरा छलेया।
हँ वएह सोचैत रहौ, कि अखन तऽ हम नहि देख रहल छी, ई सब चीज। आओर ई ईसभ चीजके बारेमे हमरा पता नहि रहय अहाँ कहि रहल छी तब। बुझल।
हँ एहिके बारे मे अहाँ देखबै। बहुत ही महाराजा बहुत प्रतापी छलखिन हेँ, बुझियौ जे अ अंग्रेज जे छै, सेकर सब पर आक्रमण कऽ, पले लेकिन दरभंगा पर अहु दुआरे नई कऽ पइ ओकर एक तऽ ज्योग्राफीकल कारण रहै, भौगोलिक कारण रहै जे दरभंगा पर आक्रमण केनाइ एते आसान नहि रहै, आ दोसर छलैया जे हँ राजा एहन - एहन महल सब एहन - एहन दीवार सब बनल रहै न,
हूं -हूं -हूं
बज स नहि प्राप्ति पकल एक बर से छै लग
और ई दरभंगा तऽ तेजी से डिजिटल ओर आधुनिक शहर के दिशाके तरफ बढ़ि रहल यए जे ऑनलाइन सेवा साव बैंकिंग सुविधा व्यापार छोट - छोट उद्योग रोजगार सबमे वृद्धि भेए रहल यए
हँ से तऽ ई एगो मुख्य कारण इहो अइ कि जतय लोक बेरोजगार छलए, आब रोजगार के बहुत रास एतऽ चीज सब भऽ रहल अइ विकास भऽ रहल अइ धीरे -धीरे छोट मोट घरेलू उत्पाद जेना चीनी मिल सुनै छीयै खुले वला अय। पेपर मिल सब ई सब तऽ, अई है लेकिन चीनी मिल खुले वला अय तऽ जते मने बुझियौ एहन नइ छलै जे बिहारमे कि किछ नइ छै जे लोक सबके जाय पड़तै दोसर राज्यमे कमाइ खटाइ लए। एतौ बहुत चीज छलैया लेकिन किछ के कारण वश सब बंन्द भऽ गेलै तैं लोकके एतऽसँ पलायन करय पड़ले जाय पड़ले दोसर शहर लेकिन आब ठीक छै, आब धीरे - धीरे भऽ रहल छै उन्नति भऽ रहल छै, विकास के तरफ बढ़ि रहल छै, हँ हँ तऽ ओहो ठीक छै, देख रहल छियै रोड नाला सब जगह बने रहल